हेलो हँ केना करै छियै
बैठल छियै अभी
अच्छा
प्रणाम गोर लगै छियै
हँ खुश रहू खुश रहू आओर कैसन हाल चाल छै बस हमहुँ बैठल छियै
खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना पीना भए गेल चाय पानी अभी चाय के संझा के बेराबा छै ने त ओहि तनि चाय नाश्ता के इंतजाम हो रहल छै
हँ
आरे अपना आरके की होइ छै
कुछ नहि छत पे बैठल छियै हम
आ
बड्डी गर्मी होइ होइ छै ने एहि से छत पे बे हाँ
मौसम हँ मौसम तनी बड गरम छै
बारिश होइ छै
हमरा आर देने भी केनो धूप कोनो ठण्ढा केनो बारिश करे करे एकदम मियाज गरमा दियल छै
हँ
आओर बाल बच्चा सब
हँ बाल बुतरू सब ठीक छै अपने के कहू की कर रहल छी अभी
हमरो बाल बच्चासभ ठीक छै सभ बाहर खेल कूद रहल छै अच्छा अपना आरके अहाँके तनि बड़ पूजाके बड़ पूजा कैयने रहू
हँ कैलियए छल
अच्छा
अपनेके नहि करल छी
आ न न हमरा आर के भी घरे होवे छै तऽ हमरा आर भी क कैलै रहिये तऽ हमरा आर के तनि ओकरा जे विध व होइ छै ने तनि बिसरा गेले छियै त हम हम- सोचलिए की तनि अहाँ से गप करै सँ तनि मन पड़ जाइ छै तनि कोनो कोनो पूजा पाठ कर विध तनि मोन पड़ जाइ छै हँ
ई सुहागिन महिला के पति के लम्बी आयु खातिर होइ छै
अच्छा अच्छा ह
हँ ह ई जेठ पूजामे होइ छै आ अमावस के जेठ पूजामे जेठ मास के अमासरे के दिन होइ छै
अच्छा जेठ अमवस्या
हँ हँ हँ
हाँ
आ बरगद के पूजा होइ छै बरगद के पेड़ के पूजा होइ छै
तऽ एक अच्छा तऽ एकरा आरमे तनि एहु बता दियै छियै अहाँ हमरा आरके कि कि कैसे एकरा आरमे मतलब एकरा थालीमे की की रहै छै अहाँके थालीमे पूजा पाठके थरिया आर मे
अच्छा सामग्री मे पूजा के सामग्री मे हँ होइ छै डलिया बाँस के डलिया होइ छै ने उहे डलिया होइ छै आर ओकरा मे आम होइ छै लीची होइ छै पक का केरा होइ छै मखाना होइ छै छै पान कसेली कन्द मूद फल मून होइ छै सिृंगार के समान होइ छै चूड़ी विन्दी ब्लाउज के पीस कोनो कोनो कपड़ा उपड़ा सब
पिरियाने जी के देवे छियै ने अहाँ अभी शृंगार सामान अग्री दानमे
हाफ पं पंडीजी कथा कहथ कैना अ ओ उनकरे के दियै छियै
अच्छा शृङंगार समाग्री सब दानमे कुछ दान दक्षिणा ओ कार पे ही रख के दे दियल जाइ छैय ना
कि बरगद के पेड़ के जल चढ़ावल जाइ छैय ई सुती मोली मोली होखै छैय ने ओकरे लपेट के पाँच पाँच बार या सात बार चाहे जे- जेतना मन होखे ओतना उ फेरी लग गावल छियै परिकरमा करल जाइ- छैय
अच्छा आ वही तो हर फेरी मे तनि पंखा डोला देवल जाइ छैय बैना डोला देवल जाइ छैय ने अब बैनार में ही चना अ रख करके
हँ
हँ बैनार में ही चना उना डाल करके आओर जर तनी तनी सा गिरा देवल जाइ छैय
हँ हँ हँ बड्डी भीड़ होइ छै बहिन ढेकला ढेकली पूजा होइ छै ढेकला ढेकली होइ छै कि वहाँ
हँ पूजा आरमे त एक जगह ई सब समुह के पूजा आर भी छैय तऽ तनी एक समूह में बै- ठल जाइ छै तऽ तनी पूजा आर नीक लगै छैय हे
हँ नया वस्त्र होखैय छैय चूड़ी अपना के नया साड़ी होखे होइ छैय चूड़ी होइ छैय
अच्छा हमरा आर के तऽ तनि बियाहे वाला साड़ी आर मे करलिबै छियै आ नहि तऽ निनान तनी पुरान साड़ी पहिन के
नहि नहि ओहो ठीक होइ छैय बियाहो वला ठीक होइ छैय हँ शुभ होइ छैय फिर कथा सुनल जाइ छियै पंडीजी के मुख से कथा सुनल जाइ छियैय फिर कथा सुन करके अपना गङ्गााजल चाहे पंडीजी के शर्बत वहीं पे पिला देवल जाइ छै तब अपना आर के पियै छियै
अच्छा आओर बाद फिर घर आ करके तनि दुल्हा आओर के तनि व सेवा कसायल जीयै छै न हाँ तनि पंखा उखा डोलाय के अच्छा ऐ सखी तनि अं अ नहि ओहो हमरा से बताउ कि अहाँके तनि फोनमे कार्या के काज आबल छै की
हँ हँ आवल छै बहुत अच्छा नीक कार्य छै
अच्छा हमरा आरो फोनमे आबल छै कार्या के तनी तनिक काज छोट छोट काज रहैत छै ने तऽ ओ आबै छै
हँ अपने के कार्या के काम कर रहल छी
हँ हमहुँ कार्या आर के फैमिली मेम्बर छियै ने तऽ हमहु हमरा आर के भी ले छै काजउजू
हँ बहुत अच्छा काम छै तनि आर्थिक स्थिति स्थिति मे मदद हो जाइ छै बच्चा लोक के पढ़ाई लिखाईमे तनी मदद हो जाइ छै
हँ जरा सहयोग मिल जाइ छै आ ठीके छै तनि नीक काज छै
चार आदमी से बात हो जाइ छै तऽ अपन काम निकल जाइ छै
हँ हँ ठीके छै आओर आओर एन्ने तऽ अभी कोनो पूजा पाठ नहि छै
नहि अभी एने कोइ पूजा पाठ नहि छै अब एयते पूजा नव ईहे
रथ जात्रा छै
हँ रथ यात्रा हँ अद्रा होइ छै अद्रा मे दलपूड़ी खीर बच्चा सबके खिलावल जाइ छै
देवसी आ एकादशी भी ओकरे मे न
हँ हँ अगला महिना होइ छै
हँ त फेर तीन महिना चार महिना खातिर विष्णु जी सु जाइ छ तऽ कोनो हँ सुति जाइ छै त तऽ कोनो पूजा पाठ चाहे ऐ रे तनि ने अथी शुभ काज तनि बन्द हो जाइ छै ने
हँ हँ
हँ फिर एकके बार थान एकादशी दिन उठै छै विष्णुजी तनी हँ तभी रथ यात्रामे तो दिन छै
हँ दिन छै अभी जुलाइ मे होइ छै जूनमे जूनमे होइ छै हँ जूनमे होइ छै लासट हँ लास्टमे होइ छै
दू मास लग जाइ छै ने एन जेठ सँ पुरुषोत्तम मास छै हूँ से से जून मे न
अपने आर के जू जेठ मास मे दूगो माला मास मे शुभ काम होइ छै
नहि नहि हमरा आर घोरे भी तऽ जेठमास मलमासमे शुभ काज त न होवै छै लेकिन हँ तनी मनी मने वैसन कोनो काज अभी तक नहि पड़ल छै कि हमरा आर के वैसन जानकारियो नहि छै कि मलमास मे पूजा उजा जा नहि होइ छै
हूँ आ
हँ अभी तऽ रथ यात्रा के मेन खायके चीज रहै छै तनी खीर आओर दलपूरी आओर आ बहुत महत्तम छै अदरा के बहुत महत्तम छै आदरा के अहाँ के घरे बनै छै ने
हँ हमरो घर बनै छै हम बनाबै छियै सब पड़ोसो छियै
हँ बहुत नीक काज छै बनाबे के चाही
काल्हि जाइ छै कि म- तारी अपना बेटाके बना के खिलाबै छै बेटा बेटी सब के बना के खिलाबै छै छै
हँ एकर वही नियमे छै की बाल बच्चा खातिर महता ई सब अपन अपन घर में तनि खीर तनी दल पूरी दाल भर के पूरी ई सब बना उना करके तनि एक जगह बैठ के एहि सब से त तनि प्रेम भाव बनल रहे छै एही बहाने पर परिवार एक जगह जमा हो के एक सााथ खााय छै ने तऽ सब अपन अपन काज मे बिजी रहे छै कोई कोनो जाय छै कोइ कोनो जाय छै एहि वहाँने एक दिन सबे जगह बैठ कर के तनि खाय पिये में तनी रहै छै त अच्छा लगै
हँ हँ
घर परिवार एक जगह जमा होइ छै
हँ मिलके अच्छा लगै छै सबके
हँ
आर बताहु सब कि की कर रहल छी कि अभी
हँ आब तऽ सब ठीके छै बस अब जाइ छियै तनी चाय पानि पियए के बेरा हो गेले छै तऽ तनी चाय भड़ुआ बना करके ई हँ चलू तऽ ठीक छै फिर गप्प करब जाय
काहे बोलू कुछो कुछो अभी
अभी अच्छा फोन रखे के मन नहि छै ए ने अच्छा अच्छा कोनो बात नहि नहि त तनी वही रहे न साँझ के तनि उठे के बाद माथा उथा पी या लगई छै चाय खातिर
सही बात छै चाय खातिर चाय पियए खातिर माथा उतर पिराइ छै दर्द होइ छै माथा मे
हँ एहि चलते आर
ठीक छै सखी फिर करबै हम
हँ तनी फुरसत हो जाइ छियै ने तऽ अहाँ संगे गप सप करे मे भी मन लगै छै त तनी हँ कखनो कखनो तनि फोन ऊन घुरा लियल जाइत छै
ठीक छै ठीक छै से प्रणाम प्रणाम
खुश रह छै